हँ तहन की सब भ र
किछो नहि बस एहिना बैठल छी
अच्छा अच्छा अच्छा तऽ नाास्ता पानी भेलैयए
नहि अभी तऽ नहि भेल यै लेकिन आब कए लेब कनि देर मे
हँ लेट कऽ देलियै बहुत
हँ एने एते रहै छै नहेले छियै ने ताहि खातिर केश सुखय लए देेले छियै ए कनिटा सूखि रहतै ने तब मोड़ कऽ ओकरा तब खायब
अच्छा अच्छा अच्छाच्छा मौसम केहन अय ओत्तके
अभी तऽ धूप य अखैन
हं आ सुनै छी बहुत बर्खा भऽ रहल अए
हँ राइतोमे एकदम रहए नहि साँझ तकमे दू बेर पड़ल रहए
हँ हँ
तकर बाद फेर अथी साँस तकर बाद ठीक कए देलक रातिसँ तारा सब उगल रहै अभी धूप ये एकदम करकड़
हँ इएह छै मौसम बड़ा बदलि रहल छै कखनो पानि होबय लाग खूब कखनो अहाँ के बरखा होल अती रौद खूब खराब हो
हँ आ जबकि एखन सावन
बाकीयै हमरा तऽ लागे ह क सबकछु उल्टा पुलटा भऽ गेल ने देखलियै मौसम के
बहुत हालत गं्भीर है है
बहुत बहुत आ एहन मौसममे कतहु जे सोचबो करब कि घूमय लए जाय कतऽ घुमय लए जा बेर गेल छलहुँ कि नहि कतऽ घुमबऽ
नहि अभी तऽ पन्द्रह दिनसँ ननीयर तरफ ददियर तरफ घुमि रहल रही
हँ
आ तकर बाद एलहुँ यऽ तऽ नेपाल ओना जतियै बैरेज पर लेकिन हमरा म भााय के फुर्सत नहि रहे कियाकि दरभंगा मे पी एन बी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर छथिन ओ तऽ हा हुनका फुर्सत नहि भेल तऽ बैरेज नहि लाग गेल गेल लेकिन बजार तजार सब घुमलो सगरो
अरे वाह तऽ दरभंगा मे छथिन मै की अथी लहेरिया सराय वालला मे
ई हमरा नहि य पता लेकिन दरभङ्गा हँ दरभङ्गा बस कहै छथिन जे ओतय छियौ
एकाउंटे तै दुआरे कहलौं लहेरियासराय के तै दुआरे दूध। हँ हँ
नहि ओते ई बारे मे हमरा नहि अ
अच्छा अच्छा नहि तऽ सएह हम सोचलहुं कि बेेर कतहु घूमय लए गेलियै कि नहि नेपाल तऽ बड नीक जगह है जनक पुर जरूरे जाय बहुत
उएह ने क एते बेर एना वीरपुर गेल छियै लेकिन जनकपुर जाय के कहियो प्रोग्राम नहि बनलैए पता न कए
ओ नहि तऽ जहिया लिखलाही इहो सब कहे छै लिखलाही हत ने तहिये जेबे
नहि तऽ वीरपुर भी तीन साल के बाद गेल ड ए बे आ मरा भाय मतलब ममा रहे छथिन बड़का हमर
अच्छा अच्छा अच्छा तऽ ओतऽ किछु छै घूमय के
अ बाजार छै आ ओतऽ बचपन अपन आधा से बेसी बते लियै य ने
अच्छा हँ ह
हँ ताहि खातिर ओतऽ मोन लागे रहए
हँ हँ
आ ओतयसँ हँ मामी लग जाइत रहियै ने तऽ एक डेढ़ महीना तक लगभग रुकि जाइ रहियै तऽ नीक लागै रहै मामी नहि छथिन आब लेकिन ओते आब। मोनो नहि लागे छै ओतऽ
हँ ई बात तऽ सही कहल ये जे आदमी सब मोन जुड़ल रहल छै नहि रहत तऽ नहि नीक लागत ओत
हँ एकदम मामी के साथ सगरो घुमय लए जाइ रहिये तऽ ओते अथी नहि रहे रे फूल तोड़नाइ मंदिर जेनाइ साँझ भोर बहुत नीक लागे रहय
हँ कोनो नहि हँ ये हमहुँ अहाँके की कहै छै अथी गेल छलहुँ बच्चा सभके बड़की बच्चीके छुट्टी होइया ने जिद्द पड़ि जाइ छै कि मम्मी कह लऽ चल लऽ चल घूमय लए कतहु चल नहि मोन लागै य सब घूमय लए जाइ छै तऽ मेन की छै कि हमसब तते दूर रहै छी ने जे अथी अपन नानी गाँव दादी गाँव जेनाइयो मुश्किल भऽ जाइ छै बुझलियै आ ताहिके बाद सफर केनाइ ओहो मुश्किल अहाँके बहुत दूर दूर तऽ एते अगले बगले घुमा देलहुं जेना एतऽ की कहे छै बहुत जगह स्थान सब घूमेय के अथी के नाम सुनने छियै रामेश्वरम कन्यकुमार सब के
हँ नाम तऽ सुनले छियै लेकिन गेल नहि छी कहियो उधर
जहिया बजेता तहिए जायब तऽ हमूँ सबके अचानक ओनाहिते भगवान के बुझ बुलावा छलै तऽ इ जिद पर अड़ल छले तऽ गेल छलियै लऽ कऽ बड नीक जगह रामजी के धनुष कोडी छै एकटा तकर बाद बहुत सारा समुद्र किनारा ओतऽ अथी ओ जे पत्थर छलै जे पतथर देने छलखिन समुद्र में जे तैरा लागे छले ह तऽ ओ परो छै होता सब किछु देखखायत होता जबै तऽ
ओ मतलब बच्चा सबके लए के जत छियै तऽ एकदम अथी वाला जगह भगवत अी मतलब भगवान स्थलसँ हँ अपन
अपन बच्चा सबके बुझनाइ बहुत जरूरी छै अपन सबके पूजा पाठ धर्म नय बुझतै तऽ केना बुझतै आगू बुझलियै हँ
ई बात लेकिन बहुत बढ़ियाँ य बच्चा सब एहिसँ जुड़ै जते जुड़ल रहतै तते नीक रहतै
हँ हँ तहि दुआरे अपन जड़ि से जुड़ल रहबाक चाही अपन धर्म अपन अहाँ के संस्कृति नय जानतै तऽ केना हेत
जी जी आइ काल्हि के त ब बच्चासब हमरा नहि लागै छै जे जेना अपनासभ महादेव बनबै छियै मिट्टी के तऽ आ हमरा नहि हँ ओ सब आब साफे भूलि सब बच्चा के स हाल
हम की करै छी बुझलियै जेना आब आइ काल्हि देख बच्चा सब अपन अथी अपन भाषो नै बाजल चाहैया लेकिन हमर सबके उएहै कि हम मैथिलियो बाजैया हमर बेटी छोट कि ओकरा सिखेने छियै मैथिलियो बजनाइ ह
तऽ गप सुनैमे तऽ ब नीक लागे हेतै हँ हँ त खातिर
कखनो कालका अथी मम्मी अ कहाँ की करै छै छौ केना केना बाजत तो अपन अपन जोड़ि जोड़ के बाजेगा
हँ एहन सब बच्चा के सु ह सुनै मे बड़ नीक लागे ठीके यऽ
हँ ओर ओर अथि की कहै छै जरूर जायब अहाँ जनकपुर जनकपुर जरूर जायब अहाँ हाँ बहुत जरूरी
कियाकि इधर वीरपुर अगर जायब हम कहियो फ्री भए का तब उधर दिल्ली इधर पैनीए तत पे रहे ने जे कतौ जाय के प्रोग्राम ओऽ ने बना स सकै रहै ने कि ओ
हँ ई तऽ अहाँ सही कहलियै हम सुनने छलहुँ कि पानियो बहुत भऽ रहल ह उम्हर
हँ आ वीरपुर तऽ मतलब अथीवला पहाड़ी इलाका छियै तऽ कखनो ने प‌इन जाय रहय
हँ हँ हँ सही बात पहाड़ी इलाका में होइ य होइ य होइ य हमहुँ जे रहै छी से ओहो पहाड़ी इलाका अइ तऽ ओतय कखनो पानि भऽ जैत कखनो किछु मने मौसम ठीक नहि छै तऽ की कहै छै इमहरक तहि दुआरे पुछियो की क आदमी के मोनो खराब होय छै तैं अहूं सब के मोन खराब भऽ रहल है अहाँ कहने छलहुं की मोन खराब भऽ गेल छलै ह
हँ आ नहि इधर से जे घुमलियै ने तऽ आब एते भीषण गर्मी रहै रहै कखनो कालके फ्रिज के पनि पी लै रहियैऽ ओ आर हँ ओ आर परेशान कए देलकै
सही बात ओहि में गला में इन्फेक्शन भऽ जायत
हँ हँ जते अहाँके जे चीज सुविधा देत ओतने खराबियो ने
बहुत बहुत आ ओकर की आरो करऽ पड़त आइ काल्हि अहाँ जे ते जे साइंस आगू बइढ़ गेलै या आदमी के देखे छीयै आटो सानै वला मशीन आबि गेले ये आइ काल्हि देखै छियै कि आदमी के आँटो नहि सानय पड़ैत छै रोटी बनि जाइ छै अपने
हँ
की भऽ रहल छै बुझलियै आदमी ओतबे बीमार पड़ि रहल छै जते सुविधा भेट रहल छै न तऽ आदमी हाथ नय चलबै छै आ पहिले तऽ अपन मम्मी सबके देखने छियै कि आँटो आँटो अथ अहाँके अथी जानैत हेबै जाता सब जानै छियै जाता
हँ ओ ओसब तऽ हमरा एहिठाम यऽ जतेक बेसी चीज यए ने लगभग गाँव देहात के सब चीज राखै या हमर म
जा जा त खल खलो ज खलमेज अथी आ मुसेर मुसेर मुसेर जानै छियै हँ तऽ उएहसब उएह सब की कहे छै आइ काल्हि देखै छियै कि आ कल आइ काल्हि लोको कहाँ मेहनत नहि करै छै ओहन ते लोग बीमार पड़ि रहल छै बुझलियै लेकिन तैयो गाँव घर मे खन तक नय उठालय लेकिन ये ई बात नहि कहि सकै छियै गाँवो घरमे हम देख रहल छियै लोको के घरे घरे सब मशीन उपलब्ध छै देखे छियै वाशिंग मशीन ल लेले कपड़ा धोए वला मशीन तकर बाद की कहे छै अहाँ के अहाँ देखने हेबै अहाँ रहै छियै तऽ
हँ से तऽ इधरो लेलक यए सबटा इन्वर्टर लेत फ्रीज लेत तब एकदम हँ ईसब चीजके ओहोमे कहत की एहिसभके बिना हमरा रहले नहि जाइत छै भाय पहिला कोनो रहै रही
पहिले लोग हाथ के पंखा से हाथ पंखा ऐना लाइन कटि जाय तऽ बिएन जकरा कहै छियै ओहिसँ अहाँके होंक होंक कऽ लोक अपना आपके गर्मी ठंडा करै कहाँ पहिले आब ओ सब अहाँ के की कहे छै लोग आब सब सुविधा भेट रहल छै आदमी के तैं बुझ बीमार बेसी पइर रहल छी हमेशा सर्दी खाँसी लागले रहत बुझियौ
आ ओहो में ए सी लगा लेत जबकि ए सी बहुत खतरनाक होइ छै शरीर के लेल
जैं बाहर निकलियौ तहन अहाँके रौदसँ हालत गरमसँ हालत खराब हैत
एकदम लागत देह में किओ आगि लगा देलक यऽ
हँ ठीके कहलियै आइग लगा देलक तेहने जड़े छै ये
किएकि इधर ओहि दिना जे हम एयलहुँ ने रवि दिना ओतऽ बीरपुरसँ तऽ एसी रहे कार में लागल तऽ ओ जे हवा लागले तऽ तकर बाद जे हम उतरलौं अपना उकार से से लागले एकाएक केो आग ल कै देलकै देहमे भैया कहलियै भैया ह भैया हमर देह धदकै लागलक कहै छै कि जे सएह लागल ओ बहुत जोर से
हँ सही में भदकय लागै छै
हँ ए सी हमरा ने शायद ओतेक पसन्द नहि छै कियकि ए सी से हमरा कनी मनी माथा में दर्द उखड़ जाइ छै
नय नय होइ छै अहीं के नहि बहुत लोग के तैं लोक अहाँ के देख देखे छियै सुविधा तऽ भेट गेल है लेकिन कहलहु ने ओतबे बीमार रहि रहल है आदमी के नहि देखे छियै
जल्दी अथी साथ छोइड़ देब
साथ छोड़ि देैत हँ हँ हँ काज नहि करत देह हाथ में दर्द ओ ठंडा हवा से दर्दो बहुत हैत शरीर में दर्द हैत माथ दर्द होयत हं लेकिन हमस जतऽ छी ना ओहि स्थान पर अहाँ के ए सी के जरूअत नहि ये आ एतऽ कनि कखनो ठंडा रहल कख रौद रहल लेकिन र कऽ ठंडा क देतऽ एतअ गर्मियों बेसी
वाह सब तो बढ़िआ ओहो सुनना में एले है जे बेंगलोर बहुत महगा शहर होइ छै हँ से ई सब पता यै हमरा हँ
जतेक कमा जतेक कमाबू सब बेसी उएहमे ओतेक खर्चा भए जायत
हँ ई बात छै कि मतलब देखियौ पाइ दै छै ने जते तऽ तते अहाँ के खर्चो भऽ जाय छै तऽ सएह छै कोनो मतलब के नहि छै लेकिन ई कहियो कि नाक दुआरे लोग अपन शहर में रहि रहल है लेकिन ओतबे जाम लागैए लोक तते ने तऽ आंहा गाड़ी ल कऽ निकलियौ अपन ततबे जाम लागत रास्ता मे कतौ जाय के मोन नहि करत ओ जाम दुआरे हमसभ तैं घूमय लै अहाँके गेल छलहुँ जे नै कहलहुँ रमेश्वरम आ कन्याकुमारी तऽ गेल छलहुं अपने निजी कार से लेकिन एते जाम लागल नहा एक बेर घुमि लेतय एकर बाद मोने नहि करत कतौ जाय के नहि मोन
आ आ लगभग एक दू घंटा तक उ जाम फसल रह एबे तऽ कते मोन अथी लागे आ सबसे बेसी बच्चा हँ सबसे बेसी बच्चा के लै के तऽ आर परेशान
बड बड बड परेशानी आ बच्चा सब ओर अहाँके कैं कूं करऽ लागत गाड़ी रुकत तऽ बच्चा के चाही बच्चा ओर के किया लागत अहाँके तऽ और हालत खराब भ जाय छै ताहि दुआरे हमसभ घूमऽ नहि चाहैत छी बड़ बड़ बड़ मुश्किल ह यात्रा यात्रा सही में बड मुश्किल है तें ने कहलहुं गाँंव घर तें ने जाइ छियै आ बाकी अगलो बगलो जेबै तऽ ओतबे जाम लागत तऽ कतऽ जेबै अहाँ से बात लगभग अहाँके दस घंटा
हँ जतेक बड़का शहर अहाँके ओतबे अहाँके मुश्किल ओतय ऐत
बहुत मुश्किल तऽ बुझियौ की सभ लोक जे छै नौकरी के तलाशमे एम्हरे आबि गेलए अपन उम्हरका लोकसब बहुत एतऽ आ सबके अथी की कहै छै अहाँके अथी हे एतऽ खेनाइ बनबैया घरमे
हँ
घर में कूक कूक जकरा कहे छियै इंगलिश में तऽ सब उहै‌ काज करे यै बुझलियै घर में खेनाइ बनबै बहुत लोक भेटल छलै